हलो राधा स्वामी। ॿियो ॿुधायो छाहे हाल?
ठीकु आ बढ़िया, तव्हां ॿुधायो?
केड़े शहर मां ता ॻाल्हायो?
असां रायपुर मां।
अच्छा, किंय आहे मौसम?
मौसम त अॼु सुठो आ न बारिश आ न उस्स ए ज्यादा। ईंयें, थदो मौसम आ।
जी जी जी। ॿियो ॿुधायो?
ॿियो सब ठीक आ तहां काथां ता ॻाल्हायो?
असां बिलासपुर छत्तीसगढ़।
अच्छा।
योगा कंदा आहियो, तहां योगा?
न योगा त न कंदा आहियंउ।
योगा कंदा कियो न
हा त ईयंइ बसि हिन इह्यो डॉक् टर हिक योगा ॿुधाई तंई त उहा बस कंदी आहियां बाक़ी ईयें
उहो त तहांखे फिजियोथेरेपी ॿुधाई हुंदंई, सूर्य नमस्कार योगा
हा उहो न कंदी आहियां, मतलब ॿियो ईअं ॿुधायो तई थोड़ो उहो बहुत कंदी आहियां। अच्छा।
करे ॾिसो, ॿारन खे करायो, तहां कियो।
हा ॿार बि न कंदा हिन कुछु, योगा वोगा कुछ न कंदा हिन।
जोड़ियोन योगा क्लास सां।
हा।
योगा करण सां सॼी बीमारि ई दूर ती थी वंञें।
हा वरी एतरी, मतलब पतो कान्हे न कीअं योगा थींदा हिन त
अॼुकल्ह त क्लासियूं लॻी पयूं थव, यूट्यूब में तव।
अच्छा। त ॾिसऊँ हुन में यूट्यूब में खोले करे ॾिसऊँ कीअं कंदा हिन त पो ऊहो कयंउं।
हा- हा- हा, छा कंदो तव घोटु तहांजो पो?
असांजो मतलब होॾे सर्विस कंदा हिन व्यापार हिनमें
उन खे बि करायोस योगा
हा। पहिरियों उहे कंदा हुआ, वरी छॾे-छॾी अथव हाणे।
अच्छा-अच्छा, मुंहिंजी ज़ाल त पूरी ठोरी थी वई। ही योगा कई त पूरा वार अची व्यस।
अच्छा।
सॼी ठोरी थी वईं।
असांखे बि ॿुधायो त असां बि योगा कयूं।
सच में।
हा, चवां थी न।
त असां बि योगा कयूं अथस हुन सां सुठो लॻे असांखे बि। अऊं, ॿार विया स्कूल?
मुंहिंजा ॿार हा, अॼु न विया।
अच्छा।
केड़ी क्लास में अथव तव्हांजा ॿार?
असांजी ॻुड़िया त मतिलबु ट्रेयों कॉलेज़ पूरा करे छॾियईं ऐं बाबू आहे जेको उहो ॿारहों पढ़ंदो आहे। हा, बढ़िया पास थी वई।
अच्छा, छा कंदी अथव ॻुॾिया?
हाणे मतिलबु सिलाई थी सिखे त चए पई फैशन डिज़ाइन डिज़ाइनर ठवंदम च्वांस पई अॻिते पढ़ त चय पई न पढ़ंदम आऊं फैशन डिजाइनर जो कोर्स कंदमि। हा, जीअं मेहंदी कोई, हा, त उहो चए पई उहो कंदमि।
छा में इंटरेस्ट अथसि तव्हां जी ॻुॾिया जी?
मतिलबु सिलाई में बि अथसि, मेहंदी हणंदी आहे। त कोई हणाइण ईंदो अथसि त हुननि खे मेहंदी हणंदी आहे, केक वेक ठाहींदी आहे।
अच्छा, ख़र्च कॾी थी वठे पंहिंजो?
त मतिलबु कोई बि चवंदसि ठाहे ॾे त उहो बि ठाहींदी आहे। त इअं चङनि ॼणा हैम्पर ठाहिराया अथसि।
अच्छा, हुनजा पैसा वठंदी आहे?
हा, पैसनि में ठाहे ॾींदी अथसि। कोई पंज सौ ॾींदसि कोई छह सौ ॾींदो अथसि, ऐं हेम्पर जे हिसाब सां
त हेम्पर जो सामान तव्हां ई लॻायो?
न-न-न उहो पंहिंजो समान हूंदो अथसि। बसि असां ठाहिणु जी महिनत असांजी मतिलबु हूंदी आहे। बाक़ी सॼो सामान हुननि जो।
अच्छा, अच्छा।
हा, त उहे मतिलबु ॿ टे ठाहिरायो अथसि त हुननि खां मतिलबु पैसा वठंदी आ। हा।
ॿियो छोकरो कहिॾी क्लास में अथव?
छोकरो ॿारहो पढ़ंदो आहे, वरी पोइ हाफ टाइम मतिलबु स्कूल स्कूल मां थी करे वरी पोइ दुकान ते बि वेंदो आहे।
अच्छा, कहिॾी दुकान ते?
मतिलबु इहो ॿारनि जा मतिलबु लत्ता, जेन्टस् जा मतिलबु वॾनि खां वठी नंढनि तोणी अथसि।
अच्छा, अच्छा
त हुनमें मतिलबु हाफ टाइम होॾे वेंदो आ
खां अ्छा चङनि सालनि खां थो वञेव?
न न हाणे ई मतिलबु गर्मियुनि जी छुट्टी हुई न त उन टाइम खां, उन टाइम खां चालू कयो तई।
अच्छा
त वरी चांसि पई, छॾ त हु भाई चएसि पियो की न भई हाणे चालू कयो थई त भले अचु, भले हाफ टाइम ई अचु
च्छा हा ठीकु तसि। जेको पुजेस
हा वरी इञें करे, हाण हाफ टाइम वेंदो तसि ॿारहें वॻे स्कूल वेंदो आह वरी ॿारहें खां पो पंजे वॻे स्कूल मां ईंदो स हा थकानु त ॾाढी लॻंदी थसि!
अच्छ
त वरी उन मतिलबु नथो छॾेसि न? चयसि तो न भले हाफ टाइम अचु। जब तक छोकिरो मिले तब तक तूं अचु।
अच्छा
हा त वरी वेंदो थसि हाणे, छः खां वरी दस बजे ताई वेंदो थसि,
च्छा? हाफ टैम, हाफ टैम पघारु ॾींदुसि
हा।
ठीकु थसि सिखुण जो सिखे थो उते।
हा, पेंजो बि मनु अथसि।
हा न, सिखंदो त कमु ईंदो न अॻिते हली खोले तो सघे।
हा। त इन करे मां चांसि बि अगरि थकिजी थो पई, त भले छॾे छॾिजी चंंइ न मां वेंदुमि। हाण ठीकु आह, तुंजी इच्छा तइ भले वेंदे त वञं।
हम्म! जी, जी
हा त इन करे ज़िद न कंदीयांसि, चेेदांंसि भले तुंहिंजी मर्ज़ी। असांजा ॿ ॿार अनि, घोटु आ, निरानु आए।
निरान छा कंदी तव?
निणान न ईञें ई घर में ई कमु वमु
रोटी -पाणी
हा रोटी, सिलाई न, रोटी पाणी या ईञें घर जा कमु।
अच्छा
हा, बाक़ी बे ॿायरां कमु जीअं असां कुझु सिलाई विलाई मिलंदी आह त। असां उहो कंदा अयूं। हा।
घणा वठो हिकु वॻे जा सिलाईअ जा?
मतिलबु डिजाइन जे हिसाब सां त जीअं, भई डिजाइन हूंदी थसि। त हुनमें चार सौ बि वठे, सिम्पल जा साढी ट्रे सौ।
अच्छा हेॾो मंहंगो थीियो, आहे छा हाण सिलाई।
त हुनजा साढी ट्रे, हा डिजाइन वारे जा पंज सौ।
अच्छा।
हा त हिन करे मतलबु जीअं बि हिसाब सां जहिड़ो मिलन तस, न तीअं वठन तन।
अच्छा अच्छा, सुठो आ।
हा,
सिलाई त मुंजी ज़ाल बि कंदी आ। ॾाढी सुठी, ॾाढी सुठी जी।
कंदी आ।
हा उहा हज़ार रुपया वठंदी आ वॻे जो।
अच्छा।
हुनजी सिलाईअ में जादू, तस जादू।
अच्छा।
हलो,
हा हलो,
हा हुनजी सिलाईअ में जादू तस सफ़ाई तस ॾाढी।
अच्छा।
त सुठो आ न।
हुनखे थी वियसि, चङा साल थी वियसि। पेके, पेके में बि सिलाई कंदी हुई।
हा,
नई मशीन खणी आई पेके मा, उहा हलेस वठी अञा।
अच्छा, हा। सुठो आ न कुझु न कुझु, त माण्हू करे न घर में।
न न सॼो ॾींह कंदी आ सिलाई।
अच्छा, खपेई।
अधु राति जो निंड खुलेसि हुन में बि हिकु वॻो कढी वठंदी आ।
हा।
जी।
सु सुठो आ।
सिलाई करे वरी ॿारन खे स्कूल मोकिले उन्हनजी रोटी ठाहे। वरी सस खे संभाले सस जी बि ॾाढी सेवा कंदी आ ॾाढी।
अच्छा सस मतलब तव्हां सां गॾु ही रहंदी तन।
हा मलब मुंजी मम्मी।
हा हा मतलब तहांजी मम्मी हुनजी सस।
जी,
हा आऊं तहां छा कंदा आयो।
मां टीचर आयां।
अच्छा, मतलब स्कूल में पढ़ाईंदा आयो। की मतलब ईअं।
न स्कूल में पहले पढ़ाईंदा हुयासी हाणे छॾे रखियो आ स्कूल। हाणे कोचिंग आहे हाणे गट ठाणे रखीतऊं कोरोना खां पो।
अच्छा
ॼाल चेयती थोॾो आराम कयो हाणे।
हा सही। सही आ न उमर जे हिसाब सां माणू खे पुॼे ॿि त।
हू
उनन सां ॿि हा हलो।
अ
हुनन सां ॿि त माथा पची।
हा माणुन जूं फोनियूं हेॾयु अचन।
अच्छा
हा कॾि खां जुड़िया आयो तां हिन में?
असांखे मतलब पंज छह ॾींय थी वया आयन।
अच्छा घणा कॉल थी वया थव?
असांजा मतलब लॻभॻ तेरहां चौड़ा थी वया आयन।
पंज छह ॾींयन में तेराहं?
हा
चंगा माणू त ॿिन ॾींयन में ई ट्रिय पुरा ता करे रखेव।
हा वरी असांखे घर में ॿि मतलब कम हूंदो आ त टाइम न मिलंदो आ न त इन करे वरी। घर मां बिजी हूंदा आयूं त वरी फ्री थींदा आयूं त पो वरी कॉल कंदा आयूं। त केॾी मल हो करन केॾी मल असां कयूं।
अच्छा
हा तॾी मतलब न थी पाया आयन हेॾा जल्दी। हा हा
केंजी आवाज़ थी अचे?
हा ईअ ॿार ॻाल्हाइन था न।
आवाज़ न अचणी खपेव रिपीट कैंजी ॿि पासे में।
हा
ईओ नियम तव हिनजो।
हा अच्छा मना थी कयान।
हा
त मतलब ईअ एंं हा, नाश्तो पाणी खाई वतव?
मंझंन ॿि खाई वतीसीं असां।
अ मंझंन जी
हा
जल्दी खाई वती तव मंझंन जी।
न खाई वठंदा आयूं नाश्तो नवे बजे, मंझंन ॿारे बजे, रात पंजे बजे।
अच्छा, नियम ठयल तव?
हा!
अच्छा असांजो त बे टेम तो थी वञे न, असां त हे टाइम सां नथा खाई सघूं।
अच्छा-अच्छा।
हा। नाश्तो खाऊं यारहें, साढी यारहें वॻे। वरी मंझंन जो खाऊं पंॼे वॻे। रा रात जो खाऊं यारह वॻे।
हेॾो लेट?
ईअं वरी बाबू देर सां ईंदो आह न, त पोइ अचे थोडी देरि वेह त तंहिंखां पोइ वरी खाईंदा आहियूं।
अच्छा।
हा त ईअं लेट थी वेंदी आह। अउ वरी स्कूल मां ईंदो आह त, पोइ ई खाईंदा आहियूं।
जी-जी।
हा